हँ
हँ की कहियौ।
कही हम तऽ माछ मारै लऽ चलि गेल रहियै पोखर।
बाह रे, माछ मारै, माछ मरै पोखरमे।
हँ, रऽ धने छल। हँ, जीरा देने चलियै।
अऽ, कएगो एखन तक मरल ह?
मारलियै हँ, भेलै हँ, छओ सात सए ग्रामके तीन चारि गो।
आ कथी आ बोरा की दै छियै बंसीमे, कोन चाउरवला आटा वाला?
आटा वाला देलौ, पोठा माछ छियै ने, रेहुवाला पोठा वाला।
हूँ, तहन तऽ अऽ। आटामे रुइयो सभ मिलेन हेबै, रुइया घी।
नहि, रुइय घीसभ बेसी नहि मिलबैत छियै, ओ कनि मोट रहल आ ओहिमे हल्का। हँ, ओ तेल जे पेरब पेरै छै, ओहिके बाद की ओहि बच।
खैर खैर खैरमे लै दै छै। किया ओ छीटि दैत हेतै तऽ माछसभ नजदीक आबि जाइत हेतै।
हँ, फेर कऽ छीटि देलौ, ओहिके बाद जे छै से ओहिए आस पासमे बैसि कऽ।
माछ बाजैए।
हँ, कनी देर इंतजार केलौ तऽ भागि जाइ छै।
तहन तऽ माछे छललत ने।
हूं
वर्षा होइ छै न, तहन माछसभ कनि फँसै छै बेसी।
हँ, वर्षा भेल तऽ रौदके टाइममे होइ छै आ गहीरमे चलि जाइ छै न।
हँ वर्षा होइ छै तऽ सभ ऊपर आबि जाइ छै, एकदम बढ़िआँसँ साँस लऽ ले।
हँ तऽ, छाहरवला जगह। अहाँ बैस जइयौ तऽ तब जे छै, अथी होइत रहै छै।
तहन माछे भात चलतै कि रोटी?
माछे भात चलतै, भातेकऽ साथ नीक लागैत छै।
हँ तऽ, दूगो किलो मरत, तहन ने, एखन तऽ कहै छियै दिने।
खेनहारे कते लोक छै हमरा घरमे?
हँ सेहो बात छै।
तऽ दुवारे छै अपन।
के मारल माछ खाइके स्वादो जे छै अलग रहै छै। मजा आयत खाइयोमे।
मारबो खुदसँ करु, बनेबो खुदसँ करु, सभ घरमे वैष्णव लोक छै।
ओ अच्छा, तऽ अहाँ सभ खेबै खाली?
तऽ अपन गेलौ, हँ। ओ नोतऽ देलऽ बनबै लऽ तऽ खुदसँ न बनबऽ पड़ै छै।
हँ, तहन तऽ आओर एगो दिक्कते भए जायत, नोत दैए दियौ तऽ नीक नय बनैत। मोनो में एगो प्रेसरो आबि जायतस अपने बना कऽ जेहने बनतै खाायके छै
हँ अपन कनि तरल खेलहुं आ कनि झोर देलहु
ह चूरा फ्राइ सगे तरल पहिले मारि देब
ह चूरा भुईज क आ माछ चूरा मारि दियौ ओहिके बाद जे छै से तनी राखि लिय ओहिमे झोड़ दियौ
हू हूँ
सिलौठ लोढ़ी पर अपन प्याज पीसू प्याज पीसु घरक गोट पिसु आय ओकरा पीस क अपन बढ़ियां से पटपटा क ओहिके लेल झोर बनाउ तैर के एकदमसँ दियौ आनन्दे आनन्द अछि
आइ तऽ आब जे छै बेसी छोटका माछसभ नय भेटैत हैत नय यौ
छोटका माछसब जे छै ने से ओ तोरा धार बला जे रहै ने ह धार चलवा पइन रहै छै धार रहै छै ओइमे लोक जाल परर एना कऽ मतलब मारि ले अथीवला पर पखैर मे छोटका माछ कतऽ स रहत ओ तऽ बड़का माछ ओ खैय जेतै तऽ कतयसँ रहतै छोटका माछ
हू पहिले जेना बाढ़ि सब आबे तऽ माछ ने इचनोसभ मरे इचना पोठी टेंगरा
तऽ पहिले बाइढ़ आबै छलै फोरी रहै फोरी चलता पईन रहे तऽ ओहिमे तरह तरह के माछ सब क हू रहैत लोक अपन हर तरह के माछ खाय आब तऽ अहाँ जे देबै सएह ने खेबै ओएह ने नमहर हैत
ह इहो बात छै ओहोमे जे पैघ भए जाइ छै छोटका माछ अगर अहाँ गिरेलिय तऽ ओकरा खाइए जेतै
त मेन बात छे आब हर इ आब जेना माछे छै तऽ मत्स्य पालन नाम से चलै छै तऽ माछ जे छै आब व्यवसायके रूप में ने लोक पालै पोषै छै ओहिमे तऽ जे जल्दी बढ़तै माछ ओ माछ लोक पोखइर मे गिरेलक क भाय आइ हम दै छियै काल्हि हम एकरा कते जल्दी नमहर हुए कते जल्दी निकाली कते जल्दी एकरा बेची से सब होइ छै
हं फायदा घटा कऽ देखलक सौदा
हँ लेकिन फोरी में तऽ अहाँ आजादपन छी ओ तऽ हइ फोरिम अपन छै जाल फेेकी ओहि में जे मिल जाइ छै ओएह अमृत छै तैं लोको पहिले तरह तरह के माछ खाय आब ओ वालला बात नहि छै आ फौड़ी धार सब तऽ आब सुइख गेलै हन
हँ सब सी गेलै हं जगह जगह बाँध पोखैर सब बैन गेले एतऽ आब बरसो सभ ओहन नै भेलै पहिले तऽ अपना सभ बाढ़ि आबै छलै आब पिछला तीन चार पाँच साल से कहाँ आबै छै
हँ आब तऽ ओ बैढ़ गेलै न
बान बइन गेलै
आगु तक चलि गेलै तो आब कतऽ से
कनी दिनका बाद इहो माछ सब के अकाली पैड़ जेतै लोक लेकिन ई छै जे आब बिजनेस के परर्पस से सब
पालै छै तऽ मिल जाइ छै गर्मी सभमे लोक के बर्फ बर्फेमे राखय वला माछ खै पड़ै छै ने अहाँके ने पोखरि यए तऽ चलू मारि लेलियै हैये खे लेबै बाँकी लोक के तऽ चौक चौराहा पर देखलौं बर्फ मे राखल वला आन्ध्रा कोन कोन माछ होय छै एगो
हँ तऽ ओ सब बाहर के प्रदेश से आनि आनि कऽ ने ओ बर्फ सात दिन आठ दिन दस दिन पहिले मरल माछके बर्फ मे राखि राखि कऽ गाँव घर के बाजार मे आब लोक आबि कऽ बेच रहल छै अपना सब तरफ ई दुर्भाग्य छै जे दोस सर अथी सब राज्य सबसँ आनि के लोक के बेचय पड़ै छै
हँ तऽ ई अपन सबके तरफके लोक के जानकारी के अभाव के वजह से मेहनत
नहि तऽ जैमे अपने पोखरि के जेना खेती लोक करै छै मछलिये पालन सभ करतै तऽ कम थोड़े इनकम हेतै
आमदनी तऽ ओहोमे खूब छै छै ने जते मेहनत ओहिमे करै छियै अहियोमे अगर अहाँ मेहनत करियौ आ सरकारके कते योजनो सब रहत
आरामसँ
तखन कि अपनासभके जन्मसँ लऽ कऽ मरल मृत्यु तक माछके प्रधानता छै हर एक विधमे हर एक चीज जे होइ छै घरमे छठिहार होइ छै ओहि दिन माछ खाउ तऽ
कठियारी वाला भोज मे माछ
श्राद्ध तक वएह ने जन्म से मरल तक मे माछके
उपनयन उपनयन होइ छै तऽ कतेकके मतलब बेसी लोकके अथी पड़ैत छै ने बैल
हँ मूड़न हँ मूड़न आओर जनउ दुनूमे जे छै से बलि प्रदान खस्सी पाठी के अथी बलि पड़ै छै
उएहमे तऽ माछ मास अपनासभके पूरा छै अथिमे व्यवहारमे अथी से जुड़ल
तहन जे छै अपनासभके जे छै से बाहरके प्रदेशसँ आनि आनि किछ अथि जे खाय पियए पड़ै तब तऽ दुर्भाग्य के बात
तहन कि साफे दुर्भाग्य पूर्ण भेलै की नहि नहि एखन की आएब गाँव एबै एखन कनि बिजी चलि रहलै अगस्तमे अगस्तेमे जब एहि अगस्त लास्ट सभमे तऽ जन्माष्टमीयो सब हेतै ने
हँ जन्माष्टमी के बाद झूला सभ हेतै गाँवमे
झूला रक्षाबन्धन फेर पाबनि लागले रहत एकर बाद
हँ तऽ आब तऽ एखन से पाबनि लगातारे हेतै
अथियो होइ छै ने अथीम की कहै छै ओकरा गणे हूंम्म आनंद पूजा गणेश चतुर्थी
हूंम्म गणेश पूजा सँ आनन्द पूजा फेर ऐं तोरा चौड़चन ओहिके बाद जे छै से ई की कहै छै जितिया जीतियो मे माछ खायएल जाइ छै मरुआ माछ
कएल जाइ छै आ अथी भोरके जे ओठगन करै छै ओ कोन मे करै छै
जितिया
अच्छा जितिएमे औठगन कयल जाइ छै भोरे भोर बच्चा रहिै चूरा दही
जितिया पाबनि बड भारी धियिया पुता के ठोकि सुताबी अपने खाय भरि थारी
हँ हँ फकरा छलै जतिया पाबनि भर भरी
ओहिमे तऽ महिला सब अपन बच्चा के लम्बा उमर के लेल जे सहै छै ओहिमे दूध दिन तक जे छै एक दिन एक राति या दू दिन एक एक दिन दू रति एनाह किछु तीन टाइम सब बिना पानि के सहय पड़ै छैद बहुत जीव निर्जला व्रत बिना अन्न पानि कहान ओ व्रत कयल जाइ छै जितिया पाबनि ओहिसँ पहिले ओहिमे ओऔठगन कयल जाइ छै
हँ
आब तऽ ओठगन सब नहि लोको करै छै
धिया पुता के उठते यौ एक बजे राति तक आब धियापुता सब मोबाइल देखै छै बारह बजे तक
तऽ फेर तीन बजे उठतै कि आ उठबो करतै तऽ ओसभ खेतै थोड़े ने
ओना तऽ खाई नहि छै चूड़ दे
हँ आ खाना खाइ छै तऽ मोबाइल देखे कऽ खेलक ओ नहि खेलगा चूड़ा दही सब तऽ ओनाहिते ओकरा सबके घिन आबैत रहै छै
आइ काल्हि के माय कहते जे हमर बेटा ओ तीन बजे उठि कऽ चूरा दही खेत
पहिलेके तऽ ह पहिलेके अथी पर रहै जे बच्चा सभके एना कए कऽ राखल जाइ छलै जे लागै जे ई खेतै ओ टाइम पर तऽ ओकरा लेल बहुत अथी वला चीज छै नीक होइ छै फल्ला छै आब तऽ सब चीज लोकके मुँह से खसबै छै पूरा केलक ने स्ट्रगल आब नहि देखऽ दय छै बच्चा के ओहि कारण छै जे दिक्कत छै
हँ तिला संक्राते मे नहि देखी जे के पहिले नेहेतै ओकरे कम्पीटिशन होइ छलै जे फल्ला एतेक डुबकी लै
जे जते डुबै की लेतै ओकरा ओते लाइ भेटतै
अ ओते लाइ ओते तिलवा मिले छले ओकर गाँव मे टोल मे चर्चा होय छलै जे ई कते डूबगी लेने छै फलना छै आइ काल्हि तऽ आब किछु बुझबे ने करै छै लोग नॉर्मल जहन रौद भेल तहन दिन दुपहरिया के लोग नहेलक आ एगो फॉर्मेलिटी पूरा केलक
हँ सेहो बात छै आब समय बदलि गेलै हन पहिलेवला बात नहि रहि गेलै हन आ सब सब
ठीके छै आ तहन गाँव आ ओहिके बाद जे हेतै से माछ खायल जेतै बढ़िआं से
हँ हँ अह अथी मारू बढ़िया से देखियो क गो बाज हेय ओहि हिसाब से
हँ बाजबे करतै अपन हाथक ई सब खेला छै
ह तीनगो चारि गो तऽ बाजले य आओर दू चारि गो फसा लिय फेर सलो सब को ओरिया न करऽ पड़त
हँ सब मिलत त गाँव घरमे ओरियान इ सब कयले रहै छै बस बैसियो चूल्हा लग में बैसियो तरियो आ निकाल के खाउ
हँ ह मौसमो यए खायवला वरसाभ भेले छलए गाँवमे
बरसात हरदम होइत रहै छै जखने मोन भेल तहने
अच्छा भ जाइ छै ने कखनो एक अछारा बरस जाइएा
मेघ तऽ एखनो लागले छै
हँ तऽ डबल मजा बढ़ि जायत माछ खायके वर्सा जे होइत रहत तऽ
आ से तऽ छैहे बात ठीके छै ठीक छै तहन
ठीक छै ठीक